हेलो जी नमस्कार कहय छी ने अहाँके समाचार सभ नीक छैय यहाँके समाचार
हँ यहाँ के सब समाचार नीक छैय अहाँके बतायये ने
जी इहों के समाचार सब नीक छियै याद करै छियै ने खाना उना खा लेने छियै अहाँके
हँ खा लेल छियै यहाँ के खा लेल छियै
जी इहों के खा लेले छैय ऐसे अहाँ के की की खैले छियै
हम खयले छियै चावल दाल सब्जी और लुई परोर के भुजिया खेलियैये सलाद खैली ये ई सब खैली ये
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खाय छियै नऽ
हूँऽ
इहों कऽ खैले छियै पापड़ तिलौरी सलाद अचार चटनी रोट टी सब्जी ऊपर सऽ मिल गेले छी चिकन चिकन हांडी खएले छी म टन हंडी खैले छियै बड़ा लजीज लागय छी नीक नीक लागय छियै
हूँऽ
खाय छैय ई चिकेन बिरियानी
हँ खाय छी
नीक लागैय छैय अहाँके
हँ बहुत नीक लागय छैय
जी बड़ा नीक लागै छैय का कही अहाँ से जितना खाय छैय ओतने कम छियै
ई तऽ बात अहाँके नीक अछि
जी आओर कहै छैय ने अहाँके पढ़ाय लिखाय करै छियै पढ़ाय लिखाय
हँ पढ़ाय लिखाय सब करै छियै येहें से
नीक ढंग से करै छियै ने पढ़ाय लिखाय अहाँके
हँ सब नीक ढंग से करै छैय
जी नीक ढ़ग से करहुके चाहै छी आब कहय छी ने अहाँके कोन सा कक्षा मऽ पढ़ै छियै
हम पढ़ै छी बारहवीं कक्षा मे अहाँ के किस कक्षा मे पढ़ै छी
हम तऽ पढ़ै छी दसवीं कक्षा मऽ ऐसे अहाँके कोन कोन विषय नीक नीक लागय छैय बता सकै छी अहाँ के
हँ नीक लगय छैय हिन्दी किताब पढ़ऽ मऽ बहुत नीक लगे छियै इ इतिहास के पढ़ै इ भूगोल के पढ़ै छियै और पोलटिंकल साइंस के पढ़ै छियै
जी जी बड़ा नीक लागे छियै ई तऽ हमरो बड़ा नीक लागै छैय का कहियै हिन्दी इंग्लिश विज्ञान सोशलस साइंस जी विज्ञान ई सब बड़ा नीक लागै छैय कि ने
हँ अहाँ के बहुत नीक अछि
अहाँके मौसम कैसन छियै अहाँके मौसम
यहाँ के तऽ मौसम अभी नीक छियै लेकिन दोपहर मे गर्मी पड़य छैय हेलो हेलो सुनाय छी अहाँके हलो हेलो हेलो सुनय छीियै हेलो